हँ हँ तऽ अपनासँ बात कऽ रहल छलियै की कहै छै हेलो
हँ हँ सुनै छी बाजू ने
तऽ हमसभके आइ बात करयके टॉपिक रहत कॉलेज ठीक छै
हँ हँ कॉलेज बताब हँ
ठीक छै तऽ हम कॉलेज के बारे मे इएह कहऽ चाहब जे मानव जीवन के न शिक्षा के अति अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान छै ओहि शिक्षा के यात्रा मे ने एगो महत्वपूर्ण प पढ़ाव होइ छै कॉलेज स्कूल के बाद कॉलेज जे छै ने से कॉलेजे के स्थान होय छै जतय से विद्यार्थी सब अपन जीवन के नयका अध्याय के शुरुआत करय लेल ओ जगह पर जाइ छथिन अपन उच्च शिक्षा प्राप्त करय लए उस जगह पर जाइ छथिन आओर बल दिदि हम की बताबू जे अपन उतक्रिय सोच के करियर के दिशा के तय करे दुआरे कॉलेज जीवन के अ अक्सर जीवन के के सबसँ सुनहरा यादगार समय बना सकैत रहय छै मानल जाइ छै आब अहाँ हमरा बताबू किछो
हँ हम बताबै छी कॉलेज के अर्थ के बारेमे कॉलेज के की होय छै कॉलेज जे छै एक उच्च शिक्षण मतलब संस्था संस्थान छलय जेकि तऽ मतलब विद्यार्थी स्कुल के पढ़ाइ पूरा कए कऽ तब कॉलेजमे दाखिल लै छै एतय जे छै बहुत प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के गहन अध्ययन के विभिन्न प्रकार हर विषय के पढ़ाइ होइ छथिन गहन अध्ययन कराबै शिक्षक आओर ई जे शिक्षा छै ई स्तर शिक्षा के स्तर जे एतऽ छात्र जे छै अपन रुचि आओर क्षमता के अनुसार विषय के चयन करे छले आओर अपन भविष्यके नीव राखै छलै
और कॉलेज के महत्व के बारे मे किछु बताबे ले चाहे छी जे कॉलेज के जी जीवन जे छै ने कॉलेजके जीवनमे बहुत बड़ा महत्व छै सबसँ पहिले ई हमरा जे छै बहु बड़ा उच्च शिक्षा प्रदान करै छलै जाहिसँ कि हम अपन करियर के मजबुत बने सकैय छीय अहाँ
बिलकुल हँ सही कहलो हम ई बताबऽ चाहब जे कॉलेज जे होइत छै ने से अपना सबके ने आत्मनिर्भर बनाब छै इह ने अपना सबके निर्णय ले के स्वयं से सिखाबै के एगो जरिया छै ओर हम इहो कहय चाहब जे ई जे होइ छै ने से समाज मे रहे ल अपन वि विचार जे होइ छै से बढ़ाबै ल आओर की कहै छै स्वतन्त्रता दै छै अपना सबके आ कॉलेज के वातावरण के बारे मे हम की कहू जे कॉलेज के वातावरण जे होइ छै एकदम इ काफी जादा जादा स्कूल से काफी जादा अलग होइ छै लेकिन एतय विद्यार्थी जे होइ छै से अत्यंत त स्वतंत्रता मिलै छै विद्यार्थी सबके कॉलेज में पुस्तकालय प्रयोगशाला खेल के मैदान आऔर की कहू ई सब रहै छै आओर अत्यंत सुविधा वला चीज सब रहै छै कॉलेज मे एतय जे छै से म विद्यार्थी के ने नया चीज सब सिखे के माहौल मिले छै आओर कौशल के न विकसित करैके एगो प्रेरित करैके करुणा मिलै छै आब अहाँ हमरा बताबू किछो
हँ जरूर कहि सकैत छी कॉलेज मे जे छै शिक्षाक के स्वरूपके हम बताब ता होंछै कॉलेज मे जे शिक्षा के स्वरूप मतलब बहुत अधिक व्यावहारिक आओर गहन होइ छै जेकि एत न केवल किताबे मतलब किताबिय ज्ञान ने देल जेतय जे बहुत प्रकारके ज्ञान देल जाइ छै आओर हमरा कॉलेज सँ बहुत चीज मतलब सिखयके लेल मिलै छै कहि सकैत छियै जे जेना हम कॉलेज कॉलेज में जाय छियै तऽ बहुत प्रकार के शिक्षक सब मिले छियै अलग अलग विभाग होइ छै कॉलेजमे जाइ छियै तऽ सब विभाग के हम टीचर से मिले छिये बच्चा सब मिले छिये फेर वहि त हमरा बहुत प्रकार के मोटिवेशन सभ मिलैए बहुत प्रकार सीखयके लिए बहुते किछु मिलैए कि मतलब हर हर बच्चा मे अलग अलग मतलब कहि सकैत जे मेरिट रहै छै मतलब अच्छा गुण रहै छै तऽ ओकर ओकर गुण लए लै छियै हम मतलब सीखै छियै ओकरा सँ आओर छै कि जे एतय जे छै कहि सकैत छीयै जे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आओर सर्च इंटर्नशिप के माध्यम से के के माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछु अक्सर सिखय के लिए मिलै छै जेकि कहि सकै छियै जे शिक्षक जे छै विद्यार्थी के वास्तविक जीवनके लिए तैयार करै छलै आओर कहि सकैत छियै जे हहँ हमरा तऽ मतलब कॉलेजमे बहुत प्रकारके चीज सीखयके लेल मिलै छै नया नया चीजसभ सिखयके लिए मिलै छै अहाँ किछो बाजू
हम ई कह चाहब जे कॉलेज जे होय छै ने ओ एहन जगह होइ छै जे त ने छात्र सबके न दिशा देखाबे छै अपन करियर निर्माण करे मे सहायता दय छै कॉलेज के जे प्रधान अध्यापक होइ छथिन से करे एगो स्थान महत्वपूर्ण होइ छै ई केवल पढ़े लेल नहि और मार्गदर्शन न के लेल बहुत प्रेरित करैत रहै छथिन कॉलेज के जीवन जे छै न और ओकर स्वतंत्रता के बारे मे हम ई कहऽ चाहब जे कॉलेज के जीवन मे ने विद्य बिधयार्थी सब जे छथिन अतेक अ बहुत जादा अधिके जे होइ छै स्वतंत्रता मिलै छै हुनका सभके ई जे स्वतंत्रता होय छै से हुनका सब के निर्णय ले के होइ छै पहचान करे के बनाबै के अपन अवसर दै छथिन लेकिन इह स्वतंत्रता के साथ हुनका सबके जिम्मेदारियो आबै छै बहुत बहुत सारा अलग अलग तरह के जिम्मेदारी बहुत एहन बच्चा होइ छथिन जे उह स्वतंत्रता के गलत उपयोग करै छथिन आओर गलत संगत मे जे चल जाइ छथिन जेकरा कारण ओ सब अपन राह से भटक जाइ छथिन आओर अपन जीवन मे उ आगे नहि बढ़ि पाबै छथिन लेकिन उएहमे जेहो बच्चा जे होइ छथिन जे स्वतंत्रता के फायदा नहि उठाबै छथिन अपना नियमित राखै छथिन अपना आप के ई सब खराब चीज से तऽ ओ अपन जीवन मे आगे बढ़े छै छथिन ओर बहुत काम है अभि कश कहत के बारेमे किछु बताबू
हँ जरूर हम कॉलेज के व्यक्तित्व विकास के बारे मे बताबै ल चाहे छी जेकि कहि सकैत छी जे कॉलेज जे छै व्यक्तित्व विकास के सबसे महत्वपूर्ण चरण होइ छै जेियए तऽ विद्यार्थी अपन विचार के व्यक्त करय के लिए सीखय छै ओर आत्म विश्वास भी बढ़ै छै आओर नैतिव गुण भी विकसित होइ छै आओर कहि सकै छियै जे मतलब बहुत प्रकारके गतिविधि जेनाकि बातचीत करैके बात विवाद सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद आ मतलब सब विकासमे मतलब सहायता मिलै छै हमरा कॉलेजमे जेना से आओर की होइ छै कि कॉलेज मे मतलब दोस्त के भी कहि सकै छीयै दोस्त भी भी बनै छै जेकि कॉलेजमे बनायल गेल दोस्त जीवन भरके साथ हाथ रहै छै आओर कहि सकैत छियै जे एतुका विभिन्न पृष्ठभूमिक के लोग मिलै छै ओतऽ कॉलेज मे जा क जहिस हम नहि ई सोच मतलब बहुत मतलब नया नया सोत सीखे छी आओर ओकरा दृष्टिकोण से मतलब दृष्टिकोण से देखल जाइ छै
और कहि सके छिये जे दोस्त जे छै कॉलेज जीवन के और भी सुन्दर बना देय छै अगर दोस्त मिल जाइ छै कहि सकै छीय कि मतलब अगर अच्छा दोस्त अगर कॉलेज मे मिल जाइ छै तऽ ओकर जीवन मतलब बहुत अच्छा बइन जाइ छै अगर अच्छा दोस्त रहे छै तब तऽ हँ ओकर जीवन भी अच्छा बनि जाय छै सब एक किछो अच्छा बनि जाइ छै पढ़ाइसँ लए कऽ हरेक चीजमे
बिल्कुल अहाँ सही कहलहुँ जेनाकि अहाँ कहलेहु जे कॉलेज में दोस्त नीक रहे छै तऽ हर चीज निक मिल जाय छै ते नहि ते सही अह कॉलेज जे हर पहलू के हर सिका के दूगो पहलू होइ छै जेना तेनाहिते कॉलेज जो में नीक दोस्त बने छै तऽ एकदम जीवन नीक भऽ जाय छै आ उएह खराब दोस्त बन तऽ जीवन मे बहुत सारा कठिनाइ आबै छै आब हम कॉलेज के ने कनि चु चुनौती सबके बारे मे बताबऽ चाहब जे कॉलेज मे ने जीवन जीनाय के सु सुखद जे होइ छै ने से केना होइ छै आर सब किछु हम बताबऽ चाही चुनौती सब तऽ बहुत सारा होइ छै होइ छै जेनाकि पढ़ाई के दबाव रहै छै करियर के चिन्ता रहै छै प्रतियोगिता जे होय छै छै समय समय पर उ सब ओकर प्रतिबंधन ई सब जे होइ छै ने से चुनौती सभमेसँ समान होइ छै जाहिमे विद्यार्थी के न मजबूत उ बनावे छै जे सब चीज विद्यार्थी के और कॉलेज और करियर केर् मानो मे बहुत किछु होइ छै जेकरा बारे मे हम ई कहऽ चाहब जे कॉलेज के जे स्थान होय छै ने से करियर के शुरुआत करे मे सबस पहिल पड़ाव होय छै छै आओर की कह जे ज्ञान आओर कौशल के जे विद्यार्थी सब जे होइ छै हुनका नोक नौकरीके व्यवसाय के लेल तैयार करै छै इन्टर्नशिप आओर की कहुं यैह सब अवसर सब दै छै कॉलेज सब मे आब अहाँ हमरा बताबु किछो क कॉलेज के बारेमे
जरूर हम बताबै छी जे कहि सकैत छी कि आइके समयमे जे छै ने कॉलेजके कॉलेज मे तकनीक आओर व्यापक उपयोग भए रहल छै जेना कहि सकैत छियै कि ऑन आनलाइन क्लास चलय छै डिजिटल लाइब्रेरी छलै स्मार्ट शिक्षण पद्धति मतलब शिक्षाके जे छै ने आओर अधिक प्रभावी बना रहल छै आओर हम बात करैके लि चाहैत छी कि कॉलेजके अनुशासनपर कहि कहि सकैत छियै जे कॉलेजमे स्वतंत्रता अधि मतलब अधिक रहय छै जेनाकि स्कुलके अपेक्षा तऽ ज्यादा स्वतंत्रता रहबे करय छै स्कूल में तै पहिलाहि रहय बच्चा कै टिचर के परमिशन शिक्षक के लिए पड़े रहै तबे बाहर जाय भीतर जाय या कोनो भी काम कम करैला लेकिन ऐना काॅलेज में नहि होई यै जेकरा जे मोन में होई छै मतलब वैहा करय छै जादातर कॉलेज मे देखियौ त अब कथो क तो छै के अनुशासन अच्छा रहय छै तऽ या कहि सकै छीयै कि बच्चे मे अगर अन अनुशासन रहै छै तऽ ओ अपन टीचर के वेल्यू दे छै माइन दे छै की की कहे छै टीचर ओकर बात सुनै छ थिन लेकिन मतलब सब बच्चा के अलग अलग अनुशासन होय छै और कॉलेज में भी अनुशासन अ अलग अलग होइ छै लेकिन अनुशासन भी ओतने जरूरी छै बच्चा के लिए और कहि सकै कहै छियै कि समय के सही उपयोग नियमित अध्ययन आओर जिम्मेवारी नि होय के लिए काॅलेज में मतलब सिखायल जाय छै और काॅलेज लाइफ से मतलब इहै सब सीखय के लिए मिलै छै बच्चा सब के मतलब कॉलेज लाइफ कहि सकै छी कि बहुत संघर्ष पूर्ण रहै छै बच्चा के लिए सबसे मतलब कहि सकै छियै कि मेन सबसे जे रहैय छै मेन कीमती समय लोक के बच्चा के कॉलेजे मे बितैय छथिन
अब हम अन्त मे ई कहऽ चाहब जे अपना सबके ने कॉलेज के जीवन हमेशा सबसँ जादा महत महत्वपूर्ण आ निर्णय पूर्ण लायक चरण होइ छै ई केवल शिक्षित नहि बना छै बल्कि अपना सबके जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाबै छै कॉलेज प्राप्त होय के अनुभव ने बहुत जादा नीक होइ छै तऽ हम इहय कहय चाहै छी ठीक ठीक छै तऽ राखै छी अपना सब
हँ ठीक छै